हेलो हँ
की हाल चाल छै सखी
सबसँ बढ़िया है अपने के कहू की हाल चल छै
हमरा आरके भी सभ ठीक छै अहाँके हम फोन कले छी छियै ने ई जाने खातिर सखी क रथ मेल कब छै
रत मेला अगला महिीना छै जुलाई मे होइ छै
अ आ लगजीत
हँ अषाढ़ मे होइ छै हँ अभ दू गो जेठ लगल छै छै ई से जे अषाढ़ मे होइ छै
अषाढ़मे होबै छै ने
हँ
ओकरा आरमे कोइ अथिी कुछु स्पेशल कुछु काज करल जाइ छै कि अपना अहाँ के कुछ मालूम छै ओकर विधि उधि तऽ हमरा बिसरा आर ग गेल छियै त तनि हमरा आरके बताउ अपने आरके अहाँ कैसे रथ पूजामे कयल जाइ छै
उतना तऽ हम नहि जानल छियै सखी की बतैे रथ मेलामे रथ तऽ भगवान कहथिन कि कृष्ण भगवान अपन भाय बहिन के साथ जा ह की ने अपन मौसी सि घर
मौसी बाड़ी जाइ छै ने ओ जगनाथपुर बाबा हँ हँ हँ
शिवड़ी ओकरेमे जाइ न बारह दिन खातिर
अच्छा आ वही देवस सियान जे एकादश ई पढ़े छै तऽ देवता मन सब सुत जाइ छै ने अच्छा ह ठीके मन
के रात के पूरा सजा उजा कर क राजात के बहुते आदमी खिचहत
खीचे छै ने ओ रथ के बहुत पुर्ण मिलै छै कहल जाय छै कि रस्सी के छुए छै छुए से भी बहुत
बहुत पुण्य मिलै छै सही बात है
आओर अथ ओकरा आर मे तनी दाल पूरी आम आओर खीर
हँ हँ हँ हँ हँ अदराक चढ़ जाइ छै तऽ ओकरे में दालि भर के पूरी बनै छै आओर खीर बनै छै आम बनै छै पटल आलू के कोनो के सब्जी बन जाइ छै
हँ हँ तनी सब्जी आर से तनी चट क स्वाद लगै गय छै ने गलपूी आर के हँऐस मीठा मीठा खीर साथे उतना ऐसे नीके लगै छै छै ओह जे तनी स्वाद चेंज हो जाइ छै आर अहाँ आर के बाल बच्चा सब नीक
हँ हँ सब कोइ नीक छै अभी पढ़ै लए जाइ छियै
जाइ छै अच्छा ह ओहु जरूरी छै
हँ हँ पढ़ाइो लिखाइ त बहिन जररीए छै
हँ हँ एकदम तऽ सब चीज धरल रह जतै सखी लेकिन पढ़ैया न धरल रहते ने त सगे सगे जहाँ ज बच्चा लैकन सब सब पढ़ैए काम एते सखिन तऽ तनि ओकरा आर पे तनि बेसी
हँ हँ अपने काहे के कार्य के आएल काम आबे छियै क
हँ सखी हमरा आर के तऽ एगो काज भेटाएल छै
ओ हँ हँ सखी बहुत अच्छा काम होय छै
हँ बहुत बहुत नीक काज छै सखी गृहणी ई सब खातिर त बहुत नीक काज छै कहूं ने जाय केनाबे के अपना घर में बैठो कुछे कुछे अपना काज करे के आ आर मे तनी आमदनियो भेटाइ
हँ हँ ग्रामीण आर्थिक रूप से कमजोर आदमी आदमी के तनि सहायता हो जाइ
बहुत सहयोग हो जाइ छै सखी पढ़ाइ लिखाइ किताब कॉपी लेबे देवे में बहुत
हँ हँ अपने स्मार्ट फोन के द्वारा काम हो जाइ छै ओकरे मे काम मिलै छै रिकॉर्डिंग वाला होइ छै चाहे पिक्चर वाला होइ छै
हँ हँ आजगरूकता फैलाबै छै ह न अभी हमरा आरके कुछ दिन पहिले एगो काज भेटएल छै अ टी बी जागरूकता के ओकरा हमे टी बी के बीमारी के अच्छा अहाँके भी भेटायल छै
टी बी के बीमारीके सब बात होइ छै क की होइ छै टी बी के बिीमारी मे कैसे कैसे होइ छै कितना पढ़े करे के चाही कितना नहि
हँ हँ आ बहुत म
हँ एक तरह से अपने के जानकारी हो जाइ छै कि हँ ई बीमारी से होइ छै ना होइ छै सब कहैथिन कि छुआछूत वाला बीमारी छै लेकिन नहि ई सब छुआछूत वाला बीमारी देनाइ छै
मने यार से कार्य काज के द्वारा एगो जागरूकता भी इंसान मे फैले छै ने मानुष्य सब मे जागरूकता भी फैलै छै आर अहाँके की सब्जी बनयनेे छियै
अज तऽ बैगन आलू बनले छियै हम
अच्छा अच्छा खइस की अ अहाँके ई अभी जे अ रक्षा बंधन आबै छै तऽ ओकरामे रक्षाबन्धनमे अहाँ की की करै छी
क करबै बहन भाय बहिन के राखी बानधल जाइ छै
हँ उत्तर भाइे बहिनक के परर्ब छै त हँ
तऽ कबो कबौ भैया हमर यहा आ जाय छै ने तऽ हम मम्मी घर जा के बान्हि दिये की हमर भैया के ओतना टाइम नहि रहै छै बहुत बिजी रहै छै तने कने जाइ छियै गाड़ी चलाबा हेथिन न
अच्छाा
हँ
तही चलते यही बहने तनी माइो घर घुम लेवे छै बेटी सब धिय पुता अना तऽ तनि ही बहने तनी निकले के बहाना मिले छै आ नहि तो नहि तो घर के काज कार्य
हँ घर के काम से फुर्सत कहाँ होइ छै बहिन के एने ओने जाइ छियै तनी माये घर चल जाए छियै घूम लेबै छियै हमर मालिक कह किन ई चल मइये घर पहुँचा देबै छिये त बहि घूम लिहे ओहे तोर धाम हउ
माय बाप के चरण मे ही चारो धाम छै सखी माय बाप खुश छै त सब देवी देवता सब खुश छै हँ ए होतौ आ आदमी जाइ छै केदारनाथ आओर बद्रीनाथ बड़का बड़का तीर्थ धाम आओर माय बाप बूढ़ा बुजुर्ग के कुढ़बै कल्पाबै
हँ हँ आजकल अनाथ आश्रममे दुनिया भर के माय बाप मिलै छै हू हँ हँ
ला करके छोड़ देबै छै तो ओकरा अर से की होबै छै भगान बहुत पुण्य देबै
हूँ
बुजुर्ग के सेवा माँ बाप के सेवा मे ही सब पूर्ण्य छै सखी आओर अहाँके अभी अ दुर्गा पूजा मे केना जाय के पलान उलान बनल छै की
हू कने जेबै सखी घूमबै फिरबै इहे राँची मे कलकत्ता तऽ बहुत भव्य दुर्गा पूजा होइ छै लेकिन नहि जाइ पड़ै छियै हम कलकत्ता तऽ राचियेमे घूम लेबै छियै
तऽ कलकत्ता के तऽ मेन परब छै ने वहाँ के तऽ तऽ दुर्गा पूजा त वहाँ के मेन परब छै जे धूम धाम से मनवइ छै दुर्गा पूजा वहां के ओकर शोभे अलग य बड़का बड़का क पण्डाल मूर्ति ती
यहां तो लइका लइकी पोपा बाजा बाजा के कान में भागे छै एने ओन्ने नहि भीड़ भड़ का
न से कि भीड़ भड़ाका हमरा आर के भी पसन्द ना छै हमरा आरके नीक ना लगै छै
आ कलकत्ता के तनी आओर सब ठीक छै अपन कहू की हालचाल होइ छै
बस तनिए साँझ बेला भऽ ग‌इल तऽ जाइ छियै तनी लकड़ी के चूल्हा आर में चाय उ अभी गैस आर इतना महंगा हो जाइ छै ने कि तनी गैस के बचा बचा के चलै के पड़ै छै त वही लकड़ी आर चूलहा मे तनी चाय भी डबका के पीअब अ ना त तनी मन फरेस ना लगता कह छै सखी
हँ चाय के बिना कहाँ दिन शुरू होइ छै ने रात शुरू होइ छै ने दिन शुरू होइ छै ह
हमरा आर के भी सखी जैसे अहाँ के चाय प्रिय छै वैसे हमरा आर के भी चाय खूब
हँ तीन चार हाली हो जाइ छै पी लेै छियै हमहुूँ चाह गर्मी हो चाहे बरसात हो कोइ फरक नहि पड़ै छै।
तऽ जे जरूरत छै से छै अहाँके तीन टाइम भोजन ्पा हो के छै तऽ अहाँके
तीन टाइम चाय चाही हँ सही बात कह छियै
एकके बात छै चलू सखी तब अहाँ भी जाउ अपन चाय पानि के इतजाम करू हमहुँ जाइ छीियै लकड़ी पड़ीसलगााय के तनि बनाबे छियै चाय
ह हँ कड़क के चाय बना के पीउ
हँ हँ ठीक छै
ठीक छै सकी तब प्रणाम करै छियै